त।
हेलो।
राधे राधे।
राधे राधे।
कि समाचार?
ठीक छै अहाँ अपन कहियौ?
अपनो बढ़ियाँ छै अहाँ कतसँ भेलहुँ?
हम ते भेलहु आहाँ के दरभंगा स ऽलेकिन रहै छी कलकत्ता मे।
अच्छा अच्छ।
और आहाँ
हम मधुबनी जिलासँ छी लेकिन रहैत छी आसाममे
हाँ आहूँ हाउसवाइफ छिए कि
हँ हँ हँ हँ
हँ चल तन तऽ बढ़िया छै
हँ
आर, भऽ गेलै खाना-पीना सब? एखन?
खाना पीना मतलब नास्ता तऽ भऽ गेल छै खाना बनबै छी हमर खाना कनि दिन कैदेरी सब बनै छै
हँ
हँ, तऽ दुआरे। खाना बनि रहल छै सब्जीसभ बनि गेलै बस चावल कनि गरम बनतै हाँ आओर
आ क
गाँव जाइत छी कि नहि अहिना भऽ जेतै जान पहचान की आब नहि देखने सुनने छी तऽ की की करबे यहिना हेते
से तऽ छैहे, हँ से तऽ छैहे गाँव नहि। गेलं बेर छुट्टी मे नहि जा पेलहुँ हमहुँ एहिठाम तऽ घर लेलियै, तऽ ओकरे गृहप्रवेश केने छेलियै। तऽ सभ आयल छलखिन हेँ, उएह आइ-काल्हिमे गेबे केलखिन हेँ सभ।
आ फेर घर लेलाक बाद कनि दिक्कतो तऽ भऽ जाइत छै ने, तुरते लोक केना। चलि जेतै, सेहो होइत छै ने। बहुत तरहक परेशानी लोकके अपन घरमे सेहो होइत छै ने।
छैहिये, आ किया ने गाँवसँ आयल छलखिन लोकसभ। आओर सभ काल्हि-परसों जाय गेलखिन ओ सभ। तऽ आइ सभ फ्री भेलहुँ हन।
हँ हँ ह कहिया जुड़लहुँ एहिमे
इ काम हम अहाँके परसू केयने रहियै लेकिन हमरा मोबाइलमे किछु छलियै अथी तऽ ओहि वजहसँ हम गूगल फॉर्म नहि भरने रहियै, तऽ हमरा टास्क। तऽ भेट नहि रहल छलए, तखन फेर दोसर मोबाइलसँ केलियै, तखन जा कऽ आइ भेलै। तहन अखन भेटल आ टास्क वेहा हुनका क छथिन ने हुनके सब पूछै छललियै ने ह ओ कहलखिन तऽ कहलखिन, जाउ, ग्रुपमे देखियौ, कियो फ्री छथिन तऽ गप्प करू। आहाँ के देखलो जे आहानके कथि
ह हम लिख के भेजलिये हिनका कहलिए, हम किनका कॉल करू? हमरा कहै जाय, जाउ। हँ
मेन छै सब फ्री रहते की नहि रहते से भा जाये
हँ आओर सभ सभके अपन अपन टाइम छै अलग अलग ने हर चीजके आब सभ किनको बच्चा छोट छनि, तऽ आब किनको इसकुलसँ आनयके टाइम छै। दुनू बच्चासभ घर अयलथि तऽ फेर खाना-पीना भऽ जाइत छै।
सेहए बात छै।
बहुत तरहक काज छै ने लोकके नहि करैत रहब हमरा दू टा बौआ अइ एक तऽ बड़का बौआ अइ। बाइस-तेइस सालके आ छोटका अहाँके। अठारह सालके अइ। टूवेल्व कऽ कऽ छोटका शिलौंग में पढ़ैया। बी एस सी कऽ रहल कम्प्यूटर साइन्ससँ।
हँ।
आ बड़का एकाउंट्स के काज में एखन। सिखबे सी ए लग में अइ सिखैयए।
अच्छा सी ए मने कम्प्लीट भऽ गेल छै।
नै एखन नै भेलैए।
अच्छा।
टाइम लगतै कनी।
अच्छा भए जेतै लागल रहतै तऽ भए जेतै।
हँ देखियौ की होइ छै।
हमरो दूटा बुच्ची यै तऽ दु। एकटा बुचिया तऽ एकटा पढ़ैया अहाँके एय बेर टेन में गेलऽ आर एकटा अखन सब मने। थ्री प्लस के छै, मने बहुत छोट छै एखन तीन साल कम्प्लीटे भेलैयै।
अच्छा-अच्छा।
शादि हम्मर भेल एय ओतऽ अहाँक। केसल्ला छेलै लहरिया सराए में ओहिठां। सलहा, गंगापट्टी सलहा सुनैत हेब्बै नाम।
हाँ, नैहर भेल अहाँके इम्हर। आ मधुबनीया एना होय छै मजा के रैयाम छै न चीनी मिल। तऽ ओत्तै हम्मर नहियर अय मोहनपुर।
रैयाम बलिआ यै।
हाँ हँ हँ।
हँ।
ओहिठाम हम्मर नैहर भेल, ओना रहै छी हमसभ लेहरियेसराय में अहाँके। एमल एकडमी इस्कूल के नाम सुनने हेब्बै ओ। पुरान इस्कूल छै ओहै में, ओहिठाम इस। कूले लग में हमसब रहै छी, मने ओते अपन पप्पा घर बनेने छथिन तऽ ओते रहै छी। हं तै सऽ बगल में हमर। सासुर भेल सब।
अच्छा-अच्छा, एतऽ मौसम केहन अइ कलकत्ता में।
मौसम बड्ड नीक छै, कखन बारिश होइ छै, कखन धूप।
एखन एतऽ बारिश भऽ रहल अइ।
आ एतौ होइ छलैया। भोर में भेलैय, अखन धूप केने छै अखन तऽ बहुत। पैइन होय छै एतऽ, बहुत पैइन होय छै।
हँ एखन एतौ होइए। नीक लगै छै मौसम।
असम के तऽ वेदर बहुत बढ़ियां रहै छै ओना।
हँ रहै छै, लेकिन बीच-बीच में गरमा दै छै।
हँ से तऽ छैईए। लेकिन वेदर अहाँ सबके बढ़ियां रहैया- -
हँ रहै छैई- रहै छैई- - हर जगहसँ एतऽ बढ़ियां रहै छैई, एतऽ पहाड़ी इलाका सब ज्यादा छै न- -
हँ हमरा नैई पत्ता गरम पड़ै छै न- -
अखन कहाँ रहलै आब तऽ देखे छियै पहाड़ो सब काइट-काइट - - कऽ पहाड़ के ऊपर में घर- -
सैह हाल केने छै।
पहाड़ के ऊपर में घर- - गाछ वृक्ष रहऽ नै दै छै लोक हूं।
किछ भी न सब जगह तऽ सैह- - वेहे ईम्हर सब में देखियौ तऽ तते ह्युमिडिटी छैय जे पूछू नै- - आ ओय वजह सँ वेदर एते गंन्दा छैय एहिठाम का ते में आहाँ के जे पुछु नै- - यै सब छैई कहलखिन - - दो दिन पैसा भे अना के जान पहचान की नै लोक रहै उहु। हू- हू -हू- -
हँ- हँ- - सखी आहाँके पहिल कॉल अय की- - अच्छा -अच्छा हमरा दू तीन दिन भेल परसू हम केने रहिये।
अच्छा-अच्छा तहन आहाँ के त- - केय टा टास्क कमप्लिट भेल मतलब पाँचटा देले थै।
पाँच टा भेटत तैके बाद पाँच टा -पाँच टा क कऽ बढ़ल जाय छैई।
हां चे- चे- -
ओ कम्प्लीट भऽ जायत फेर पाँच टा फेर पाँच टा- - एना क कऽ हम बीस टा पर एलै हेँ।
बाह अहा सब त बहुत बहुत आगू बैढ़ गेल छिए।
हम बीस टा पर एलौ भैर दिन कोनो काज नैय जे कर- - एखन से करै छी तखन आ लागल रहै छी एहीमे- - लेकिन नीक भेलए बिजी रहै छिई, हँ बिजी रहै छिई- - ककड़ो अपन- - नैई इम्हर -ओम्हर नै अपना बारे मे बात करू बस भऽ गेलै और कथी- - हँ ओ सब सँ बड़का काज छै इएहे अपना आप मे बीजी- -
हँऔर हाउस वाइफ के लेल कनी अथियो भेनाय बहुत जरूरी रहै। नैई त सारा दिन वएह घर के काज -राज बस उएह सब मे लागल रहु- - तकर बाद बाल बच्चा के एल त- -
सब अपन -अपन नैय अई घर मे कियो- - तऽ तैय दुआरे अपन- - हम अपन छी अकेले तऽ सोचलौ हँ अपना टास्को तऽ कम से कम कम्प्लीट- -
कम्प्लीट कऽ ली सही बात- -
अपन होमवर्क लिख लै छी न हा - हा की करू- - ओही लए अपन इम्हर खानो बनैत छै खाना तऽ हाथ सँ बनै छै जे काज छै ओम्हर से होय छै। कहीं तऽ ककरो ने ककरो से तऽ ओनाहो बात- - ईतिहाते रहू नै ओनाहु जे घरो मे रहू तऽ नैय कियो रहल तऽ फोन कऽ क- - ककरो सँ बतिया लिया सेएह न होय छैय तऽ एहिमे अपन बढ़ियाँ छैय। हँ। आब आहाँ सब के गाँव के उम्हर की कहलौ। गाँव के उम्हर रास्ता बिरस्ता सब ठीक अइ रास्ता सब।
हँ हँ उम्हर सब मे सब ठीक छै उम्हर सबमे किया कि हमर सबके जे घर सोसरालो छैन आहाँ के भीतर मे नै जेबै मने रोड मेन रोड स कनिके हैट क छै तऽ ओते नै भितर मे जेत।
आ एखन तऽ ओनाहु आ अन्दरो सब मे रास्ता सब केतऽ बढ़ियाँ भेल विकास तऽ बढ़ियाँ भऽ रहल अइ। हँ बहुत बड़िया कऽ देलक हँ से तऽ हमरो सबके एम्हर एखन
त अहाँ के एन एच वाला एकटा रोड बना रहल छै अथी कऽक अटबै लाग तब तऽ अहाँके और बहुत बढ़िया कऽ देलकै या।
हँ।
ह ओट हाईवे टाइप के बना रहल छैय डायरेक्ट आहाँ के ई पटना सबलक इम्हर कऽक एना कऽक आनतै इ आहा के लेहेरया सराय टावर छैय नऽ। ओत सँ की तऽ रास्ता कऽक एना कऽ
अच्छा। हँ।
आर खाना मे की सब बना रहल छियै?
खाना तऽ सब्जीसभ बनि गेलै आलू पटल आरो सजमनि। के भुजिया आरो ओएह भात बनाय हँ ई तऽ परोड़ सभठाम अखन पहुँ चल छैय ई थोड़बे छैय अकेले छैय। छै एतैऽ नहि ई हर जगह हइ परवर। परोर हर जगह। अखन तऽ इएहसभ रहत। अथी सब बच्चा सभ स्कूल से ऐबि गेलेथ?
हँ
आय।
आँ
बच्चा सब स्कूल से चैल ऐला?
बड़की एखन स्कूल खुल जाइ छै छोटकी एखन नहि देलिया एहि साल देबै एकरा मने जनवरी मे लिखेबै। हा कहलहु ने तीने साल कम्पलीटे भेलैए ओकरा। अखन ओकरा समय छै जेए में। एखन वएह बरकी बेटी आबै छै‌। पाँच बजे पाँच नहि साढ़े पाँच पोने छअ मे ऐयल। तहन फेर ओकरा पछु लागू।
कते देर स आबै छै ओ ट्यूशन कोचिंग सब कऽक।
नै नै स्कुल जाइ छै अहाँके साढ़े दस ओकरा डे शिफ्ट बला स्कुल छै न। अहाँके साढ़े दस पोने एगारहमे घरसँ निकलल। आहाके साढ़े एगारह पौने बारह सँ स्कुल होइ छै। आ साढ़े पाँच मे छोड़ै छै आबेत-आबैत छ बाइज जाय छै घर। अठी उसा रहल तऽ भोरका कऽक जाय छै मोर्निंगे मे रहे छै।
हां। अच्छा-अच्छा। ठीके छै।
हां।
आओर ओतय। हमर एत, आसाम में गवर्मेन्ट जॉब छैन हुनकर। घर ओतऽ। बोको में, बोको पी एस सी में मेडिकल लाइन में छथिन।
अच्छा-अच्छा। तहन तऽ ठीके अइछ अहाँक, बढ़िया अइ।
हाँ हँ जे कहू। वैह छै।
आब अहाँ सब गांव आबै छीयै।
हँ हँ साल में दू बेर, साल में हम दू बेर चइले जाइ छी।
एकटा छैठ में जाइत हेबै।
छैठ में जाइते छी, आरो किनको ने किनको मुड़न- उपनैन। बीयाह रहबे कैयल तऽ आब। ओत छोड़, आब रिश्तेदारियो तऽ बुझिते छियै करहे के छै।
हँ सैह अपना सबमें तऽ यहै बहुत बरका।
आब अहाँ नय जबै, हम नय जेबै तऽ हमरा में के एतै से वला बात छै न। तऽ जायए पड़ै छै, गाँव से जुड़ल छी ओहि ले नय छै कोनो। ससुर नहि छथि हँ। दू बेर भऽ जाइ छै, छह-छह महीना पर तऽ बुझू घर जाइते रहै छी। एहिबेर लेकिन जायब एके बेर छइठे में एहिबेर नहि गेलहुँ हेँ कनिक। छलैय, हिनकर कनि तबियत खराब भऽ गेल तऽ एहि बीच में हम बहिन अतऽ उपनयन छलए अप्रीलमें। सताईस अप्रीलक लेकिन हम नहि जा।
आब ठीक छथिन, मन ठीक छैनि।
हँ एखन ठीक छथिन। ओतऽ भगवतियेके कृपासँ बचि गेलथि बुझू जे उएह। छै बड़का बात।
ओ, एहेन भ गेल छलैन हँ तबियत खराब।
बहुत छलैन हँ तबियत खराब भऽ गेल। लेकिन ठीक छैथि भगवानके कृपासँ।
हूं, भगवाने सभके हऽ।
हँ तऽ ओतय रहैत छी तऽ अदौरी सब अपने बनबै। छी कि घर।
नइ-नइ एखन मम्मी भेज दैए यऽ मम्मीएके प्रतापसँ एखन। भेट भर खाय छी। एत भऽ जा छै ने, फ्लैट सबमें तऽ बुझते छियै ने कत्त छत। पर ओते ऊपर में जाक लोग बनेते गऽ।